कहि मचा है ये।
ठीक छैय अपन कहियौ।
अपनो ठीके छैय भऽ गेलै खाना पीना
नय यै एखन नहि भेलै हन आब हेतै। दालि भात सब्जी बनलियै हन। दालि भात सब्जी रोटी। सभ ठीक य सभ गेल हन
अच्छा स्कुल गेल ए परीक्षा छैय बौआरके कि परीक्षा खतम भऽ गेल
परीक्षा खतम भऽ गेलै नहि पढ़य लए गेल हन
अच्छा नहेनाइ सोनेनाइ भऽ गेलै पूजा पाठ
सभचीज भऽ अखन ते नहेलौ सोना कऽ पूजा पाठ कय अयलहुँ हन आङ्गना हँ सब ठीक य अहाँ सबके
आ हमहूँ हमरो सबके सब ठीक अइ कहियो आओर सब त अपन हँ हँ सब ठीक अई की सब भऽ रहल अई खाना कथी सब बनलै या
खाना बनौलियै हन दालि भात परोड़ आलूके तरकारी
अच्छा परोर अभी नै नीक लागत खायमे
सा स ठी गि घन
हँ हँ भऽ गेलै ठीक हमहूँ बनेलिया खाना साग भात अल्लूके चोखा बैगनके चो खा रोटी सबटा बनेलिया सुनेलिया अभिए खेलिया पिलिया
नै हम तऽ अखन नै खेलियै हँ कहलियै कनि बाते कऽ लै छी तब खायब टाइम जे भऽ जाइ है न तबे नीक लगै छै खाना खाइऽ मे बुझलियाय
करै छियै त अहाँ उठा लेलियै हम कहलिय चलू बाते आब कऽ लै छी पहिले हँ हँ हँ जब टाइमे पर खाइत कनि नीको लगै छै बिना टाइम पर खाइत नै नीक लगै छै
पूजा पाठ
हँ हँ नै ठीक क लै छी जे पूजा पाठ सबेरे क लै छि हम तऽ भोरे पूजा कऽ ले छी भोरे किया नै कऽ ले छी पूजा पाठ
कऽ लै छियै सब दिन भोर आब धियापुता के कनि टिफिन तिफिन बनबय लगै छियै न तऽ कनि लेट भऽ जाइ छै
चाद चाद
फेर आहाँ
धिया पुता टिपिन लऽ कऽ जाय हइ न
हँ छ बजे जाइ छै दूटा तऽ टिपिन लऽ कऽ जाइ छै ताहि दुआरेसँ अहाँके आ एखन तऽ सावन छै ने तऽ हरियरका चूड़िएसभ अहाँके ज्यादा भरि देलियै हँ
हँ नै एखन तऽ बिकाइत हैत हरियरका चूड़ीसब
हँ
नै नीक हें
दोकानपर ओ हमर दोकान नै छियै ने हमर दोकान थोड़े छियै माँ केने छै अपन अपने केने
अच्छा अच्छा अहाँके माँ केने छथिन अहाँ दुनू दियादीनी नै अहाँके दियादनी कतऽ गेएल
ओ सब छथिन एखन घरे पर सब छथिन आब खेथीन खाना उना तऽ कत
कामपरसे
आब खा लेथिन एगारह साढ़े एगारह बजे तक निकलि जाइ छथिन
अच्छा आ तब एक बेर साँझमे अबै छै नै याए बड़ सिरदर्दी छै मुदा यै काम मे
सात बजे छ बजे कहियओ सातो बाजि गेएल कहियओ छओ बाजि गेएल कहियओ
हँ गर्मी उम्हरो हें एम्हर बड गरमी छै हँ आ पर तऽ लेन अबै है जाय है अबै छै जाइ छै अबै छै आओर दिमाग
रातिमे तऽ बुझियौ बेना होकैत हौकैत लोकके हालत खराब भऽ गेलै तते गर्मी छलै लाइन कटि गेएल
छलए बिना होकैत होकैत पूरा हालत खराब भऽ गेल छलेए
बाजारी छै बजार के छै तैयो अहाँ के लाइन बड़
हँ हँ बाजार के रह देहात के रहो कतौ लाइन तऽ कटबे कर छै जे उचित छै से तऽ हेबे करै छै हँ पईन आरके आयल छलै मोबाइल पर हमर मैसेज कहाँ आब पड़लै पईन तऽ नय पड़लै झूठो फूस के मैसेज अबैत रहए हँ
पकै छलै
अच्छा हँ हँ नय भोरो मे आयल छलाह मैसेज कहलिए भसका भोर मे पड़ते मौसम कनि छले ओहन आबी तऽ एकदम रौदा कऽ देलकै
हमहूँ जाइ छियै खाना खा लै छियै तब जेबै कनि खेतै खेत जेबै कनी पकलै कि नइ पकलै
हँ हँ नय जााकऽ देख लेबै अपन तोड़ लेब
ताइ दुआरे से कनि कहलियै जे खा लई छी तहन जैब
नीक है हँ हँ चलब ऐब बजबे ल तऽ चलब कनी एक बेर लगा चलब बेगर बेर के नय चलब
कसा दियो तब चलब
हँ कनि बेर खईस पड़ते ने तऽ चलब धियो पुता आर लऽ लेबै हाथे हाथे भऽ जात तुरन्ते
धियापुता नय अउत अखन धियापुताके एक बजे छुट्टिए हैत तकर बाद जा कऽ फेर एक घंटा ओ सब आराम करत तब जाएत ट्यूशन
टीसन आ तऽ कोनो नय तऽ फेर अपने सभ कोइ चलब
चार बजेसँ छओ बजे तक अहाँ के ट्यूशन पढ़बै छै बड़ हँ बड़ खाइ छै की करबै बच्चे तऽ छै अहाँ
ते कुरकुरे तुरकुरे हम्म कहिया कतऽ के तेल तेलमे बनै छै खराब रहै छै प्लास्टिक तलास्टिक के
छलै ने मझली हमरा मझली बेटी के बोखार लाईग गेल छलै काईलखुन ऐनाहि तें बुझुयो
अच्छा ओ हँ हँ हँ हँ
सरद गरम के मौसम एहिना होए छै न तऽ दुआरेसँ एना भऽ जाइ छै
कि मौसम केेलकऽ लगए हमरा मौसम
मौसमोे के छै आ देखियौ धियए पुते छै कनि लतामे खा लेलक पाइने पी लेलक
तेइ दुआरे
कते घड़ी अहाँ देखबे सेहो बात
हमरो गाछ में लताम छै फड़ल दू चार टा ल ताम देखलियै पाकल आइ तोड़बै हँ नय नीक ऐ अहाँके तब अभी टेम लागत पाकय मे तऽ रहऽ दिऔ सोमवारी मे काम आइब जेतै
ते हँ तब ओर सब कहियो
ओर सब कथी कहू अहीं कहियो की सब भऽ रहल छै
होय तऽ छै एखन किछो नय
अच्छा हम हुँ देखियौ सोचै छियै जेबै बाज बाजार बाजार पर आब अहा के देलिये चलू ओते खेत त पहिले खेते चल। बजार रहतै बजार साँझ मे चलि जेबै फेर
चलू ने कनि फेरही देख लेबै त चलि आयब दुनू आदमी
देख लेबै हैं बाजार साँझेमे जेबै आओर कहियौ अड़ोसी पड़ोसीसभ ठीक हए गाम गमैतके लोकसभ।
सभ ठीक यए सभ ठीक यए बड़ नीक। ह सभ ठीक यऽ एहि माँँ छलए हमर फोन कयने
अच्छा माँ छेला फोन के
हू ब नहि छलै बात केलक तहन हए लड़कि दआ एहिसँ लेलऽ लड़का नहि कतहु भेटै छै
अच्छा अच्छा। कोनो ने जहिया होइके रहतै भइए जेतै जत जोड़ी बंधन रहतै लागल
टेशन नहि ले जहिह लिल हेते जहि लगन तेज हेतै तहिया अपने आप भऽ जेतै
हमरे दीदी बेटीके नहि देखलियै के कते साल भऽ गेल हरेक जगह ससँ रिश्ता अबै छलै जाइ छलै जाइ छलै जाइ छलै आब देखियौ जतऽ होइ छलै त त भऽ गेलै अपने आप।
पन्द्रहे दिनमे सभचीज भऽ गेलै
ह तुरन्ते टाइमो नहि लगले तुरन्ते भऽ गेले सभको तुरन्ते मे छेका छेकी भेलै तुरन्त। तेने बियाह शादी सभटा भऽ गेल ह ओकरो घरवला व्रत बड़ दारू सा पियए है।
चलि गेलै कि छेबे करै गाम मे
नहि चलि गेलै बाहरे रहै छै घरे वला संगे। हँ एगो बेटी किजन की कऽ देलकै नहि भेलै नहि भेलै आ भेलै तऽ ओहन दरू पीबा गजपीबा और सभ भऽ गेले।
त देखियौ कि करते अपना हाथ मे छै थोड़े ने छै से तऽ बुझिते छियै ओ तऽ भगवानेके देल छैयै लिखल जएह नसीबमे अहाँकेँ लिखल रहैत छै ने सएह होइत छै बुझलियै।
ह गेलो छै
जएह नसीब मे लिखल रहत सएह हैं।
विचार सभ नहि लग छलै ओहन हय। आब तऽ ओकर अलगे ड्रामा सुनै छै एते ड्रामा कहहि हँ। नाटक नाटक करै छै पिए खाए खूब हमरा हँ आ कि करतै तब ओ।
ह रहै छै को
कि करबै आब जाय दियौ जे भऽ गेलै से भऽ गेलै।
चत पू ह
लभ आ कैमेटू।
कोइ नहि पूछय ये बुची। कोइ नहि लिखलाह क मेटै छै केहन केहन तऽ देखै छियै की सभ की रहै छै।
केहन केात नहि हमरा त अपने होई छै नोचि ली।
ह
भऽ गेलै तऽ देखियौ केहन घरमे भऽ गेलै हरेक चीज देलकै समान सभटा गामे के सुख करे गामे के लोक सुख करे उ तऽ अपना बाहर मे रहै घर वला सगे।
गामे केँ लोक सुख करैय सौसे ननैद सुख करतै चलू कियो तऽ सुख करै है न। सौस ननैद सुख करै छै ससुर सुख करै छै तऽ चलू भेलै न कोई
चैल गेला ई केला उकेला
चैल गेल न समान केँ माइनलिअ की करै छ खर्चा तऽ बड भेलै
अच्छा
हँ सबसे ज्येष्ठ मे उहै गेल है
सबसे जेठ में गेल।
हँ हँ सभ से जेठमे गेल है उहै
तऽ
हमरो घर केँ बोर्ड खराब भऽ गेले दूरजउ चले चले पंखा बद भऽ जाय चले चले पंखा बंद भऽ जाय।
आयं ये बुची ओ छोटका बच्चा छोटका कऽ बियाह केलकै कि कुमारे छै अखन तक
कुमारे छै पर नै नीक एको रति नै एकदम मोट तोट कारी खुट ओ तऽ
यै तऽ की हेतै कारी लोक केँ बिआह नै होइ छै। चलू चाइल व्यवहार नीक रहते तब की आब से की करबै भगवान इंसान थोड़े न बनाबै छै।
केलकै अगला मे भेलिया तऽ दू महीना हे बियाह केेल बेटी केँ केबे केलकै आब केना आब। तुरन्ते बेेटो कऽ कऽ लेतै
छैहे कि चलू धीरे धीरे अपन सभ आबै। एकेटा बेेटा कुमार रहलै और तऽ भइए गेलै एगो बेटा केँ एगो बेटी केँ भइए गेलै एकटा कु
छलै मोन खराब बड
सुननै छै माँ कहै छेलै जे बड मुन खराब छै
तऽ अभी भेले‌ एब तब ओ कनि मनि सुधार तऽ आब उसब देखतै कर्जा वर्जा सब देतै कि बेटा केँ बिआह करतै
कहै छलै दीदीयो जे माँ ओ कहै छलै हमर जे जेबै दीदी लग टाइमे नै मिलै छै कते गर्मी छै धिया पुता अहाँ कऽ परेशान करैत रहे छै तऽ नहीये गेल
हु ओकरो पुतौह केँ एगो बेटा बेटी हैय
अच्छा बेटी कऽ
नीक हेय अभी जतेक छोट परिवार रहै तते नीक रहै‌ हैय
नीक रहै छै ह
आ महंगाई धीरे धीरे धीरे धीरे देखै छियै कत्ते बरहले जाय छै महंगाई बड बरहल जाय छै
गैस कते महंगा भऽ गेलै यै
दू हजार रुपैया हम लेलियै अथी से बिलेक से तऽ दू हजार रुप पे देलक कियाकि हमरा ऐमे ओ बुकिंग कहै छै से नै होइ छै कहै छै केँ वाय सी करबै लै आ माँ अपने रहतै तब तऽ हेतै हम केना जाक करबै जेकरा नाम पर रहतै तेकरा बुते हेतै लेलियै घर केँ बगले मे दै है तेकरा सऽ दू हजार रुपया लेलक एक बेर लेने छैलिये तऽ प चीस रुपैया ऐ बाजी लेलु तऽ दू हजार रुपया
पाँच महिना भ गेलै फरबरिये में हमहूँ अहाँ केँ केलयै अच्छा फरबरी ए मे केलियै अखन तखने एलै हन आब सालमे औतै कि नहि ओते क ने गेलियै
देखियौ कि होय यै आएब जाएत तऽ नीके रहत आय काइल सभकुछ इंसानके अपने रहै तबे नीक आब हरेक काम मे पचास रंग के परेशनिए बड़ा देने
परैय छै तऽ जड़नो किनैये पड़े छै तऽ गैसो
हैं आ नहि हर चीज अपना रहै तऽ नीक रह राशन राशन कार्ड आर है ने आर अपने।
हैं राशन कार्ड तऽ हमरा आरके बनल नहि नहि बनल यऽ हमरा आरके राशन कार्ड तऽ
ह तब तऽ निके है नहि तऽ अभि बाड़ बड़ परेशानी हैं राजनगर ओतऽ जाउ ओतऽ जाउ ई करू ऊ करू बड्ड लफड़ा छै एहि सभमे हैं हमरो जे उजे छथि तीन दुगो भौज। जी से सभ जाय छथिन त अकदम ओकरा आर के खूब परेशानी होय छै अभी बार बार एत जाउ ओ
त नहि ओतय जाउ ओतय जाउ हमरे अहाँकेँ जीविका तरफ परै छैले हमर काए घरमे तऽ नहि भेलै ने अहा फेर हमर नहि एलै तऽ फेर हम एक हजार रुपैया दऽ क तब बनबेलियै राशन कार्ड कहलिये चलए जाय छिये अपना सभ बनि जायत तऽ अपना नीक रहत
जे कहबै तब पैसा लगते तऽ देबै पर नहि बना रहल है फलांय कियाकि। एक बेर बैनज पैसा लगते तऽ एक बेर लाएग जेते आ ऊ तऽ हमेशा के लिए भऽ
हमेशा खलिए भऽ जाइ हई ताहि दुआरे से अपन
ताहि दुआरे लोक न चाहैत रहल जे कनी पैसो लागत तऽ चलु कोनो काम जाय आइ काल्हि बिना घूस घास के कोनो काम होयबे नहि करै ह।
अी भऽ जेते की ने पाच साल पुर जेते के आधार कार्ड बना के एककरो नाम अहा। तऽ जोड़बा दी एकोगो नाम जोड़बा देबै ने तब ठीक रह
हैं तब टोटल पाँच आदमीके भई राइत ना रऽ
हमरा आरके पाँच आदमी के भऽ जेतै
हैं नीक हैत
हमरा पाँच आदमीके चारि आदमीके छै
आ।